हलो! हं बौआ की समाचार। हँ, खूब सोहागवती, पुत्रवती, धनवती रहू, जुड़ाएल रहू, बढ़िआं रहू, ठीक छी?
हँ ठीक छी, अहाँ सब।
हमहूँ सभ ठीक छी, बढ़िआं छी। घरमे सभगोटा बढ़िआं छथि।
हँ हँ सब गोटा ठीक छथि।
बौआ सब ऐ बढ़िआं।
हँ बौओ ठीक यै।
की करै छलहु हेँ भ गेलै खाना पीना खेलौ।
हं हं भ गेलै खेनाइ पिनाइ।
अच्छा की सभ खेलहुँ हें।
खेलहु हें दालि भात आलू के भुजिया आए झिमनी के भुजिया।
अच्छा बरा मैथिली खाना बढ़िआं छलय, मैथिली खाना इएह सभ त प्रसिद्ध हो रहलऐ। मतलब सिम्प सिम्पलमे
और कहियौ अहाँ सब अहाँ सबके खाना पीना भए गेल।
हँ भ गेल, खाना पीना भ गेल, सभ चीज भ गेल। आब हमहुं बैसले छी आरामे करै छी। हम बनेने छलहुँ हेँ भात बैगन अदौड़ी। के सब्जी चावलके रोटी इएह सब बनेने छलहुँ हेँ हँ घरमे छ
पर बड़ जोर देने छिअइ की बात छैय।
ओ बौआ माँ गाँंव गेल छलियै ने त माँ देने छैय। लेलखिन हमर आंटा चावल के, बहुते किछ देने रहथि। थिन चावलके आटा देने रहथिन दालि सब देने रहथिन सब रङ्गके कनि कनि क। सरसो देने रहथिन अचार
दाइल में तऽ स्वाद रहै छैय न नीक लगे छैय खाय मे।
हँ तो ओ मतलब बड़ सुंदर सब रंग के दाइल देने रह न जैसे जेनाकि खेरही होइया मतलब अथी खेरहीके होइया। ई मतलब राहेड़ के होइया, मौसरीके होइए। कुर्थी के होइया, सब चीज के दाइल कनी कनी के एका
हँ।
कर सभ देने रहथिन अचार देने रहथिन सभ चीजके देने रहथिन सु ती साड़ी तीन टा देने रहथिन, बेलाउज सिआक देने रहथिन। त माँके माँ माँके माँ आ बापके किछु बाते अलग होइ छैय बौआ न। नहिरामे जाइत माँ बाबूजी रहत त आइ त कोनो चीजके नहि छैय। माँ बाबू नै रहत त भाइ भाउजके खोजै छैय आब आइ काइल।
छैहे की।
त उएह सभ चीज भेज देने रहथिन त उहे कहियो काल रोटी बनेलहुँ, दू टा बनेलहुँ ततऽ एकटा अपने खयेलहुँ एकटा हुनका लेलए राखि देलहुँ। एकटा हमर महिला भैंसुर छथिन हुनका दाँते नै छैन तऽ नै टूटैत छैन।
लेकिन अथी चावल चावल के जे आटा के लोको जो अंतिम रोटी खाय छैय ओ तऽ सॉफ्ट होइ छैय खाय मे।
ओ नै उसना चाउर के बुआ उसना चाउर के जे रोटी होइया ओ कनि टाइट होइ छैय न, हँ हँ उसना चाउरके। उला के बन छैय ने तऽ ओ कनी टाइट होय छैय त ओकर रोटी कनि मोट आँटा रहत न तऽ ओकर रोटी
अ बैगन के चटनी, बैगन के चटनी किया नै बनबे छैय, ओएपर तऽ बैंगन के चटनी बड नीक लगे छैय पका के जे बनबे छैय।
छलै, बैगन तऽ छै घरमे, लेकिन बौआ ओ मोटगर बैगन रहै छै ने, नीक बैगन फोक्कावला ओकर पका के बड नीक लगे छै चटनी, लेकिन ई बैगन जे अनने छलखिन से प पातर- पातर ओहिमे बी ए खाली छलै। तऽ ओहन चटनी नहि ने नीक हैत, तऽ ताहि दुआरे नहि बनेलियै, नहि तऽ चावल के रोटी। टी, आ बैगन के चटनी,, तऽ बहुत नीक होइ छै, तऽ वएह छै। तऽ सएह सभ यइ, तऽ उएह सभ बनेलहुँ हेँ, आ हिनका दुनू गोटाके नोत यइ, नोत खैल गेल छलथि हेँ।
अच्छा आइ नोत छैन, आइ कथी के नोत देने छै ने हुनका सबके?
तैँ ने, कहलखिन हँ भंडारा अइ, तऽ ओ कनि हमरास अथियो, हम नोत खाय लए मना करै छियै ने। बाहर मे सउसे नइ जाउ खाइ ले, तऽ हमरा मत मतलब हमरा अथी करऽ दुआरे, झूठ करऽ दुआरे, ओ कहलखिन हे हमरा जे हम मना करैत छियअनि, ताहि दुआरे कहलखिन जे भंडारा अइ।
अच्छा!
तऽ ताहि दुआरे भंडारा के नाम कहलखिन हे, जे भंडारा नाम मे ते नहि मना करत नहि तऽ, बाहरमे हम बौआ मना करैत छी। फेन नोततसभ खाए लए, जा बाहर -भीरके केहन कहाँके, गाँव घरके तऽ। बुझलो रहैत छै जे बरखीके नोत छै, तऽ गाँव घरके एकटा बाते अलग होइत छै। आ एतय जे छै ने, एतुका नोतमे टोना टा पर कऽ कऽ देत। बुझलियै, तऽ ओहि दुआरे हम मना करे छियै, लेक लेकिन बुझै छथिन जे, ई मना करत जाय लए ताहि दुआरे। से कहलखिन हेँ भंडारा छै, त आब हम की कऽ सकैत छी, एक बेर दू बेर मना करबै ने, सभदिनथड़ा थोड़ी मान करबै। आ जहन ओ जहन दान दक्षिणा दय छनि, लोटा तौलिया तऽ ई लऽ के अबै छथिन। तीन, छओ महिनामे एकबेर जे, बाजत ताहि दुआरे।
हँ, हँ।
लकऽ अबै छथिन बादमे, तऽ सएह सब यै, तऽ आओर सभ वएह तऽ बढ़ियाँ यइ, सब ये तऽ नोत खाय लऽ अपन जाइ छथि, तऽ अपन खाना खऽ कऽ अबैत छथि, तऽ घरमे लोटा आ थारी लऽ कऽ नहि आबैत छथि, जे दै छनि दान दैछिना। तऽ पाइ अपन राखि लैत छथि, तआ बाँकीके चीजके नहि। छओ महीनामे एक बेर लऽ कऽ अबैत छथि, आ जाइ छथि बेसी काल खाय लए दुनू भाइन। लेकिन हमरा दुआरे। नहि करैत छैत, मना हमरा बुझैत छथिन बाजत, ताहि दुआरे।
हँ, हँ।
बौआ कनियए, की भेलनि हुनका?
बौआ एनाहिते कनिते रहै छथिन, आओर कोनो काज नहि छ हुनका। कान अलावा, आर कोनो कामे नहि छनि हुनका।
अच्छा!
बिना मतलब के कोनैत रहै छथिन।
अच्छा! एखन तऽ सभके दुपहरके टाइम छै, तऽ सभ सुतन परल हेथिन।
हँ, ओरिया के खेलौना सब फैला देने छियै। तऽ सब साथे खेले के साथी गाना गाबै छथिन।
हँ। तऽखन बुझे छथिन ने जे, मम्मी बात कऽ रहलिये, ताहि दुआरे ने तऽ वएह ख तऽ बौआ सब खेलाइत रहै छै, खेलैत रहै छै, लेकिन अखन बुझ
हुनका थारी -बाटी चम्मच कट टोरा ब् ई बच्चा कनि अलग छथिन ने।
हँ तऽ दियौन ने थारिए बाटी कटोरा लऽ कऽ। थारिए बाटी कटोरा लऽ कऽ दिऔन पिटथिन। पलङ्ग पर नहि दिऔन, खसि पड़ता आ नीचेमे दिऔन थारी लोटा लऽ कऽ खेलैत
सुतेने छियनि। पलङ्गपर दै छियनि तऽ भरि पलंङ्ग छोड़ि कऽ आ नोकीपर जाइ छथिन बैसय लेल।
अच्छा, सभगोटा एखन सुतल पड़यके टाइम छै, सुतल पड़ल हेथिन। ताहि दुआरे। अच्छा, तऽ कोरेमे कोरेमे लऽ कऽ कनि ठाढ़े भऽ कऽ घुमा दिऔन तऽ भऽ सकैए चुप भऽ जेताह। घूमना सेहो हेता ने। बच्चा छथिन घूमयके इच्छा होइत हेतनि, लेकिन अखनि लेकिन एहन रौदमे कतऽ जेता घूमय लेल। एखन ते चण्डाल सनके रौद छनि, तऽ कतय जेत- कतऽ घुमय लए एखन।
पाइनो तानि नहि होइए ने, तऽ एतय, की करबै। अहूँसभ दिस नहि होइए पानि?
नहि बौआ, हमरो सभ दिस नहि होइए। बच्चा सभके टोना होइत छै, जे बच्चासभ बुझत जे माए माए बात करैए
हँ।
माए बात करैए, तऽ ताहि दुआरे से कथी कहैत छै, ओहि कालमे बच्चा कानय लागत। माए खाए लए बैसत, कतेक बच्चा हगि देत। कतेक बच्चा होइत छै उछन्नर देबयवला।
हँ हँ।
हँ, उछन्नर देबयवला बच्चा सभ कतेक हएत। ताहि दुआरे ओ बुझैत छथि, जे बात कऽ रहल छथिन कतहु, ताहि दुआरे कनैत छथि।
आओर कतहु घूमय-फिरय लेल नहि जायब?
या भूख लागल हेतनि, ताहि दुआरे कनैत हेताह। नहि क- कतहु नहि बौआ गेलहुँ हेँ घूमय-फिरय लए। जयबो करैत छी, तऽ कनि ओहि टाइममे लोक कतहु घूमय-फिरय। एखन तऽ तेहन रौद-बसात अइ जे खाइत-पीबैत छी
हँ
खाना-पीना खा-पी रहल छी। तऽ उएहसभ अइ। खाना-पीना आब एखन लोक दुपहरियाके टाइममे बौआ आराम करैत छै ने। एखन कत कतय जायब घूमय-फिरय लए। अहूँ घरमे तऽ सभ आरामे करैत हेताह?
हँ हँ, सभगोटा एखन आराम करैत छथिन। सबके खाना-पीना भऽ गेल छनि।
बौआ अपन सूति कऽ सूति कऽ उठि गेलै। तऽ आब ओ चारि बजेसँ पहिले नहि सुतता किएक तऽ आइ भोरे उठि गेल छओए बजे। फेर सूतल किनी साढ़े दस बजेसं लऽ कऽ बारह बजे तक साढ़े बारह बजे तक सुतलखिन हे।
आ जहन उठयके टाइम हेतनि जे इस्- इसकुल जाइ, जखन उठयके टाइम हेतनि जे इसकुल जायके अइ तखन फेर नहि सुतताह अ तऽ नहि उठताह आ एखन बुझैत छथिन जे एखन हमर काज नहि यए कोनो, ताहि दुआरे सङ्गे उठि जाइत छथि।
आन दिन तऽ तैओ सात-साढ़े सात, आठ बजे तक उठैत छथिन, पर आइ जल्दी उठि गेलखिन।
हँ होइत छै बच्चाके अपन-अपन गर्मिए लागल हेतै या किछो भऽ जै छै बच्चा सबके
छैेहे, ओ झाड़ू लगबै छलियै न भोर में तऽ ओ पंखा बन्द क देन हेतै के बाद से उठलियै से उठ ने रै
अच्छा, से बला बात। तऽ वे होइ छै बच्चा सबके सब बच्चा सब रङ्ग बौआ होइ छै। वेह सभ होइए हँ, वेहे सब यै सभचीज बढ़िएँ यै। बौआ हमर फोन करै छथिन बेटा, हुनकर फोन के काटि दै छियै तैयो बार- बार करै छथिन। ओ बुझै नहि छथिन जे कतौ बात- होइत हेत हँ- हँ जनम दिन छैन, तऽ वेहे छैन तऽ ओ बार बार फोने करैत छथिन, बुझबो नहि करैत छथिन जे फोन कैट रहल य, कतौ बात करैत हेथिन। से दिमाग नै छैन शयद। तऽ वेहे चीज छैन जनमदिन छैन बात कयने छलियनि हेँ तऽ कतौ बाहर छलखिन हेँ। आ आब एखन पचहत्तर बेर फोन कऽ रहल छथिन की कहियैन?
हूं, बाहर गेल रहथिन हमरो कहने रहै जे हम बाहर एल छी।
हँ, गेल छलखिन जन्मदिन छैन न? तऽ ओ बाहर गेल छलखिनहें एक बेर गेल छलखिनहें कतौ माॅल-ताॅल में पता नै कुछ सामान लाब ले गेल छलखिनहें एक बेर गेल छलै मीट लाबऽ ले गेल छलैथे, मीट बनेता ओतऽ अपन जनमदिन छैन तऽ खाइ जेता सबगोटा।
अच्छा।
हँ, वेहे सब यै।
हँ।
अहाँ सब गोटा छी बढ़िआँ?
कथी कहलिये?
अहाँ सब छी सब गोटा बढ़िआँ स शरीर स सब गोटा?
हँ, सब गोटे ठीक छी।
वेहे सब ऐ नया समाचार तऽ किछु वेहे गीतहा गेलहे गीत होइये। बाल बच्चा स लोक रहैये कते परेशान, कते रहैये खुशी। तऽ सबके बाल बच्चा सब रङ्ग होइये।
हँ।
नेह नै एतऽ बच्चा मतलब कथि कहै छै? तैयो बदमाशी करैये जहन नमहर होइये त
कीये बात तावरण
गाँव के बातावरन गाँव के हँ- हँ गामो के बाताबरण सब ठीके छैथ फोन- फान पर बात भऽ जाइ छैथ कहियो- काल कऽ ठीके छै। माँओके हमर तबियत खराब छलैन्हें, आब आइ बातो नै भेले कैल्हखन डॉक्टर लग गेल रहैथ। तऽ कहलैथ जे एना-एना बा-ऐं कहलखिन डॉक्टर कहलखिन हेँ जे ओ मतलब ओ पेशाबके नली में जे छै ने से अथी छैन, उ पथरी फैंस गेल छैन तै दुआरे ओ तेतर दर्द बोखार होइत छैन हँ।
तऽ दबाइ देने हेतेन ठीक होबै ले।
आँ।
दवाइ देने हैतेन ठीक होबे ले।
हँ दवाइ देलखनि हेँ दस दिनका दवाइ देलखनि हेँ फेर बजेलखइन हेँ। आब आइ कहाँ बात भेल आ ओसभ करथिन तखने बात हेतै नहि तऽ नहि हेतै से होइत छैय।।
अच्छा हुनका सबके नम्बर पर फोन नै लगैत छैन। हिनका सबके नम्बर पर फोन नै लगे छैन।
नै लगे छोन, उ नेपालमे छथिन न। तो नहि लगे छनि हुनकर सबके नम्बर, उएह सभ कर
फाई वाइफाई लगेने छथि न।
वाइ फाइ लगेने छथिन लेकिन हमरा माँके फोन उठबऽ ने अबैत छैन। आ उ हमर भाय छथिन कखनो एम्हर ओम्हर रहै छथिन तऽ फोन करैत छथिन। करलहुँ तऽ ओ उठायल नहि ओकरा भेल माँके। तऽ नहि उठा पबैत छथिन तैय दुआरे बुझै उते करबे नै करै छैय हमहीँ इन्तजार करैत छी जे जखन करत ओत ओएह करत। आ उएह करैए तऽ बात होइए नै तऽ हम करबै तऽ फोन उठयबे नै करतै। किआकि भाय बाड़ी झाड़ीमे रहै छथिन तऽ ओ नै बुझै छथिन आ हमरा माँ तऽ उठेबे नहि अबैत छनि ताहि दुआरे।
अच्छा और हुनका वला पर फोने नहि लागैत हेतैन।
नै ओ हिपर हुनका नेटबड़के नहि रहैत छैन।
तऽ गाँव गाँव गाँव घर मे रहै छथिन तहन सोचियौ एहन हालत हुनका भऽ गेल छनि। बाहर रहै छैय तऽ लो चल भाय बाहरो में उलटा सी किछो खा ली। छी लोग ओय।
नै नै बाहर तऽ कहियो एबे नहि केलखिन हे नहि बेच। कटे लऽ गेलनि कहिय आ नहि बेटे पुतौहु लऽ गेलनि कहियो बाहरो तऽ सभदिना गाे छथिन। अपन दू गट एकटा छथि एकटा छोटका बेटा छैन बियाह नै केने छथिन तऽ ओ लगमे रहै छैन अपने दू बूढ़ा बूढ़ी रहै छैथ, अपन बने लेथ।